हँ हेलो
खुश रहू की हाल चाल अइ
ठीक हइ अहाँके
हमरो ठीक अइ बौआ सभ ठीक अइ
हँ सब बौआ सब ठीक है
सोनू
हँ हँ सभ ठीक हइ की करै छियै
किछु नहि करै छी एखने खाना पीना बनल अय बैसल छी बच बतियाइ छियै
अच्छा खाना बनि गेल
आइ बनेलहुँ हँ करैल के भरुआ बनेलहुँ आइ बनेलौं यै करेल के भरूआ बनेलौं यै रोटी बनेलौं सलाद कटनाहु
ए माँ अहाँ रसवला करेल के भरुआ केना बनबै छी से अहाँ हमरा रेसिपी बताउ
करेलके भरुआ हम बनबै छी। करयलके। जित। अतेक लम्बा आहि के जेहन। पीस राखके तेन पीस काटि लेलहुँ धो देलहुँ। ओहिके बाद ओकरा। धो क कूकर मे ध देने। कनि हरैद ध देलहुँ कनि। आम ध देलहु ओकरा ऐ। दो सीटी लागि गेल ओ ताहिके बाद उतार देलहु। ठणडा भ गेल ता। आबेमे इम्हर मसाला तैयारी केलहुँ कनिक लहसुन देलहुँ सरसो पीसलहुँ ओहिके बाद प्याज पोष्ट देना हू। आ पीसमे सरिसू। कनिक जीर लहसुन इसभ पीसि लेलहुँ ताहिके बाद हरदिके कूट। अथिके। धन्नीके मिरचाइके सभ कूटि देलहुँ। पाउडर। द क तन। तेल मे भुजलउ, खूब बढ़िया जकाँ, जहन भुजा गेल थाना आ आमके खट्टा, एखन तऽ, आमके मौसम छै ने। तऽ, आम के मेही- मेही काटि कऽ, ओकरो मिक्सीमे पीसि लेलहुँ, आ आमके खट्टा धऽ देलहुँ। तब खूब बढ़िआं जे तब मसाला के, भू भुजि लेलहुँ। जेहन भूजी लेलउ तहन स्वादके अनुसार, अपन नून देलहुँ, जे कतेक लोक मीठ, मानेे मीठा नून खाइत छथिन, कतेक लोक तेज। ताहिके लेल, अपना स्वादके अनुसार नून देलहुँ, आ ओहिके बाद जहन मसाला तैयार फिरी भ गेल, तऽ जा कऽ फेर कराही मे से जते के रहल बिया वाला। से निकाईल लेलऊ। ओकरो पीस देलौ तऽ मिला दलौ ओय में। ताहिके बाद सभटा ओहिमे भरने गेलहुँ मसाला। आ मस्ला भैर। कऽ फेर तेलमे धऽ के हु कड़ाही मे तेल धऽ कऽ करड़का कऽ तखन फेर ओकरा सभकेँ लाल -लाल कऽ -कऽ तरि लेलऊ। जहन हँ जहन तरल भऽ गेल। आब ओहमे से एतेक मसाला बचा कऽ रखलहुँ।
बुझले।
हँ भुजले तऽ रौसवला खै के मोन हैइ तऽ। ओ रस के फेर माँछ जकाँ पानि द क बड़का लिअ। आ बड़का क। जहन बढ़िआँ जेका बरकि गेल ओकर फेन मरि गेल। तहांन ओकर चारटा पीस जेहन खा कियऽ ततेक पीस धऽ कऽ बड़का लिअ। ओईके बाद अहाँ खाउ। रोटी साथे खाउ भात साथे खाउ जाहि साथे मोन अइ ओहि साथे अहाँ खाउ। अर
हूँ। बहुत नीक अहाँ बनबै बडे तार नै।
हँ।
ह बेटा के तऽ एते नीक लागेया कि पूछू मत। तो ओतौ कहता माँ हाथ के कनी बना दीय।
हँ।
हँ तऽ हमरा तऽ पता नहि छलए रेसिपी। तेँ ना पुछलहुँ अहाँसँ
अच्छा अच्छा
करेला के भरूआ
हँ करुआ करेल के भरुआ बने लौं रोटी बनेलौं सलाद कटलौंयै कनि दही सभ धऽ कऽ देलियैन पप्पो के खाय लए आओर हमहुँ खैब हू इहै सब अय हँ
नहि नहि बड्ड टेस्टी बनबै छी खाना पीना
हँ अहाँके बनि गेल
हँ हमरो बनि गेल माछ बनल हन आइ
अच्छा
तऽ बासी माछ तऽ अपना सभमे बड़ा प्रसिद्ध छै ने तऽ हमसभ बासी माछ दिन ब आ रोटी खायब रोटी बनेने छी
अच्छा अच्छा तऽ दिनमे तऽ माछ भात दही सलाद ई सब सब भेल हैत ने
हँ माछ भात दही सलाद पापड़ चटनी
ए ए महो महो
करकरा देलियै खा कऽ की
बड्ड नीके न बड्ड नीक
अपना इम्हर के माछे अलग रहै छै
कोन माछ छलए कतला कि रेहु
रेहू माछ छलै
अच्छा अच्छा तब तऽ टेस्टी माछ होइ छै ने हँ नीक केलहु बना लेलहु से जाबे छी आयल ताबे बना बना क खा लिअ
हम तऽ गेल छलहुँ छाही खोजा हमरा छाही माछ नहि भेटल हमरा बड़ा टाइम से उ खायके मोन कर
अच्छा
कहिया कहाँ भेठल कहिया हम अपना बिियाहे घड़ी पप्पा गाँंवमे खुएने छल ओकर बाद कहियौ ने एतऽ तऽ कहियो नय बनलै सायद
अच्छा कहबैन आनि देता लक्ष्मी चौक सँ आपना कऽ अपन खा लेब कोन बड़का चीज छै
अहाँ बनायब अहाँके हाथके विश्वमे बहुत टेस्टी छै हँ सरसो लहसुन वाला
ठीक छै हम बना देब
त
हँ जतेक सुन्दरसँ तर कऽ बनाब ओकर काँट जैर जाइ छै ने तऽ मुँहमे नहि गड़ल आ नीको लागल
हँ कनि लम्बा-लम्बा रहलक न बड़-बड़ त बहुत टेस्टी लागै छै
ठीक छै कोनो बड़का भारी चीज नय छै बनि जेतै हँ
ओहो तिन उ आदमी तऽ जे गोला गेल छलियै उ जे आदमी छला से जे मटन के तारीफ करै छै पूछु नय
हँ
ह हमरा हाथ के कि मटन आ बड नीक बनबे छैथ कि अहाँके कनिया
हँ
हँ आ सब्जी सब तऽ जातो अक्सराह हिनकर सब्जी खाइ छ
हँ होइ छै ने किनको किनको हाथके बड् नीक साग सब्जीसभ बनल मीट मास सब टेस्टी होइ छै हे ह जतेक नीक ज कोनो चीजके भुजियौ ने ततेक स्वादिष्ट हैत
हँ हँ हुनका तऽ आब जे चीज दै छियै से चीज अपन खा लै छै जे चीजके जे दै छियै से चीज खा लै कटहलो एतऽ भेट ए एखन सोहि जन नहि भेटैत हेतै ने माँ
ककरो ककरो बरमस्या भेटै छै बरमस्यावला भेटै छै एना ईवला जे सीजनली छलै से खतम छै
ओ नहि एथिन तऽ एक दिन बौआ के आनि के खुआ देतियै ओहिमे बहुत ने प्रोटीन सब होइ
हँ बहुत प्रोटीन होइ छै
एको दिन बौआ नहि खेलकै क कनिये आनि कऽ दालियो तालिमे दऽ कऽ सए ग्राम राइयो सब
अच्छा अच्छा अच्छा ठीक छै कोनो भारी बात नहि छै गोला आनि कऽ खुआ गुला पर भेटै छै ह्म्म ह्म भेटै छै
हूँ
आँय
आओर सब ठीक छै महँगाइए तऽ कतेक भऽ गेलै या
हँ-हाँ हर चीजके तऽ दामे बढ़ि गेलै सभटापर
हूँ पता नहि की होइ छै मोदी सरकार सोनो खरीदैय लाए मना कऽ देलकै
कतेक महगा छै तऽ मना नहि हेतै
अहि माह सभमे मिथिला हाट घूमि लेलकै अहाँ घुमलियै
कहाँ हम घुमलियै आय जेबै तऽ न
हूँ हमसभ एको बेर नहि गेलियै ने अहाँ गेलियै ने हम गेलियै
नै कहाँ गेलियै मिथिला हाट सभ घूमि कऽ आबि गेल अपना रिलेशनोमे के सभ कोनाऽ
हूँ अमीषो सब घूमि आएल छथिन एगो अपने सभ नहि
अपने चारू आदमी नै गेलहूँ नै तऽ सब कोनो भैल छै
एते लोग जेतै कतय छै मिथिला हाट मधुबनी पास
बहुत आगे मधुबनीके पास छै
बाप तऽ केना जेतै तब तऽ स्कूटी से जाओ नहि
नहि नहि नहि प्रसादे रौद कतेक छै एतेक रौदमे जयलपार लगते आदमी के सवेरे निकलु आ शाममे आउ तखने दिन भरि तऽ घर छोड़ि के नहि निकल ठेला वला रहै छै हू तकर बाद जे छै से
सही नहि तऽ चलतौ अपना सबमे मिथिला हाट
अच्छा आउ दोसर खेपी तऽ चलब एहिबेर हायत पार
आ एहि बेर तऽ नहि तबएबै तैयो ने अपना सबके पास साधन
हँ दोसरा खेपी
दोसर खेपी
हँ दोसरा
चलल जाय अपना सभ कहियो ने हिनका कहै छियै हिनकर गाड़ी कहियो कहबैय आनैलाए ड्राइवर के
हँ
ओतऽसँ गोला सँ तब रहते जाई आबै मे कतहु ठीक रहतै
अच्छा
गाड़ी नहि छै से बड्ड खलैत रहै या
हूँ हूँ अच्छा
हँ तऽ बौओ कहै छै कि मले पास गाड़ी
हँ
हूँ ओतऽ ओतौ न सब रखै छै कार अपन अपन जतह हम सब रहै छियै बिल्डिंग मे सबके पास छै प्रियंको के हास- -बैंड लऽ लैय कैय
हँ
हँ
अच्छा चला बऽ आबै छै से
हँ एतय स्कूटी लेने छै ओतय तऽ छोटका भाइ कार लेने छै एकरो
अच्छा
हँ एहि बेर एते स्कूटी लेलकै आब अगला साल देखियो न आब बेटी के पढ़ेलकै ने एडमिशन करबा लेलकै स्कुल मे चालीस हजार रुपैया लागल ने एडमिशन करबामे
हँ तऽ लागबे करै छै नीक स्कूल
नहि तऽ कार लै वला छथि
अच्छा
हूँ जे स्कूटी लेलकै या
अच्छा एम्हर लेलकै या की
पूरा फुल पेमेन्ट दऽ कऽ ओकरासँ पेमेन्ट कर्जा वर्जा नहि ने छै
अच्छा सबके भगवान छथिन सब रंग के समयसँ पहिने भाग्यसँ ज्यादा नहि होइ छै
सब चीज अपन घरमे सोफा तोफा सब लागल छै
हँ
हँ कहल के अहाँ नहि गेलियै कहलके बादमे
हँ
आएंगी ओहो तऽ आब फेर अहाँ चलबै तऽ अथिमे दू तीन महीना बाद फेर हिनकरो ट्रान्सफर भऽ जेतै जे अयोध्या घूमि अतियै सभ गोटा नहि तऽ रहि जेतैय एतऽ से तऽ एक राइतो भरि के रस्ता एतऽ नहि छै कनी दुर के रास्ता छै
हूँ
हँ हिनका ऑफिस के स्टाफसब एके दिन गेलै आ एकेे दिनमे चलि एलै
तऽ अहाँ चलि जैब दुनू गोटा नहि लग ओतेक लग मे रहिके कऽ आ नहि गेलहु चलि जाउ
खेथिन ओ गाड़ी के कहलियै हन हँ ऑफिस के गाड़ी जेतै ने कहलियै ने ओकरा ओ आदमी के
हँ
हमरो घुमा दिअ ऑफिसके गाड़ीसँ हमर नहि लागत
हँ घुमि लियऽ
कहलके तहन ने कियै ठीक छै माँ फेर करै छी
ठीक छै